व।
हेलो।
हँ हेलो।
होलो हँ, हँ ठीक छी। आबैय आवाज हँ, हँ हमहहुँ ठीक छी।
ह कहिौ
आर सब
आओर सब बढ़िआं छियै।
हँ। हँ, हँ कनिआ कहाँ कत छैथ दियै ना हुनके नाम से खुलल छै ना
बस हेलो।
हेलो।
हँ
हँ ठीक छियै।
हँ, हँ
अच्छा आर सब बढ़िआँ न हं, हं बढ़िया। हँ तखन की सब होइ छै।
ह
हँ कीसभ होइ छै।
बात
हेलो हं, हं की सब होइ छै।
क हेलो।
हेलो हँ की सब करैइ छी।
कहाँ किछ यों।
नहि किछो करैत छी काज सब भऽ'गेल। चाय सब पीलहुँ
हँ भऽ' गेलै चाय सब।
कीसभ खाना बनेबै रातिमे।
खाना की बनतै रोटी सब्जी आओर की बनतै।
अच्छा आ दिनमे की सब कयने छलियै।
दालि चावल सब्जी।
हँ अच्छा
हँ आहाँ कीसभ खेने छलियै।
हमसब खेने छलहुँ हेँ भात राहरिके दालि आलू परोरके सब्जी तिलकोराक के तरुआ केन्ना पत्ता के आलू के बैगन‌ क परोर। के तरुआ पर हँ ब्राह्मण सुने छलैए सक्रैत छलै ने। तऽ' ईसभ बनल छलै खाना।
से
अच्छा तखन धानसभ रोपिआ पतिआ होइ छैह रोपिआ।
हँ, हँ धान सब होइ छै रोपनी एखन।
हँ जॉन सबके खाना बैन गेल।
खाना हँ भोरे मे दसे बजे मे रोटी सब्जी।
अच्छा तब एत्ते पहुँचाबै लए के जाइ छथिन अपने जाइ छियै। कि कियो जाइ छैथ।
नहि अपने नहि जाइ छियै, हमर ससुर छथिन से जाइ छथिन।
अच्छा हँ, ससुरके अहाँ सेवा करै छिअनि कि नहि।
हँ-हँ सेवा जे सकै छियैनि, से तऽ करैत छियैनि।
तऽ धान हैत तऽ, नबका चूड़ा खैब लबान मऽ। निक लागै यऽ दही। गुड़ सब दऽ कऽ जे खाय छै, से बड नीक लागै छै।
हूं - हूं
हँऽ अच्छा, जितिया आब पंचमी पाबनो आबि गेल यऽ।
हँ हँ आब पाबनिओ आबि गेलै पंचमी।
हँ खीर, घोरजाउर सब बनत तऽ खैब। पंचमी के थुम्हा बनैब अरिपन पारब, हूं अयपन पारब चूल्हा ब थुमहा बनैब दूइब देल जाइ छै।
हँ- हँ
हँ हँ कि सब करै छी। हम अखने सुइत कऽ उठलऊ हन बैसल छि, आब कनी घर दुआरि सब बाहरब चाय-ताय बनैब। फेरो साँझ बाती साँझ परत तऽ देबै से सब करब। हूं गहुँम कहलिये कनी फटैक लै छी, आटा नहि छै घर मऽ। जॉनके कहलियै कनि दऽ एबै, नहि दऽ एतै तऽ राति ते मऽ कहलियै कनि मड़ुए रोटी आ गेनहारी के साग बड़ छै वोहै काटि कऽ भुज लबै।
सैह।
नहि हँ- हँ बड नीक होइ छियै। अहाँ की राइत मने बनैब, मकइ रोटी कि गहूँमक रोटी।
नहि हम मकइ रोटी नहि बनैब, गहूँम क रोटी आ आलू परवल कऽ सब्जी।
अहाँके परोड़े सब्जी नीक लागैयऽ, मकइ रोटी मऽ।
हँ मकइ रोटी नहि बनेबै।
अच्छा गहूँमक सोहारी।
हँ- हँ
साग सब तोड़ै लए जाइ छलियै।
नहि-नहि साग-ताग तोड़ऽ हम नहि जाइ छी। तहन और सब
हमसब तऽ बढ़ जाइ छलियै, साग तोड़य लऽ खेसारी साग तोड़ै छलियै। ब थुआ साग तौड़ै छलियै। हमर भौजी सब कऽ बेटी नहि छलै, हमसब बड्ड सागवार दै छलियै भौजी सबकऽ। त रङ्ग बिरङ्गके साग अनै छलियै तऽ बिरिया माँसभ बनबै छलै।
ह चाय सब ने भेलै।
हँ चाय पीलि हन एखन।
सेह।
हँ तखन आओर आगाँ कहियौ की सब करै छी।
किछो नहि नहि बस बैसल छै एखन की करब।
अच्छा दीआदनी ठीक छथ। दीआादनी ठीक छथि हँ सब ठीक। हँ हुनकर बौआ जे छोटका छलै।
हँ बौओ ठीक सब ठीक।
अच्छा बौआ चलै फिरै छथिन।
नहि नहि चलै नहि छथिन की कहै छै ठाढ़ होइ छै।
अच्छा आब तऽ बाजैत हयत बौआ ह।
सएह छै।
हँ त बड़ एके। चल लथि धान के कदवा तदवा सब कऽ कऽ।
हँ हँ भऽ गेलनि एलखिन।
अच्छा। तहन तऽ आबू कहतऽ जैब पैर-हाथ दुखाइत हेतै कनि तेल क मालिश-तालिश लगाउ साँझ मं तऽ। तेलो के मालिश करऽ पड़त आ बर कऽ।
हँ-हँ से तऽ साँझ में करबैन।
हँ अच्छा। गै सबके कुट्टी-तुट्टी कटलौं।
हँ भऽ गेलै कुट्टी सब काइट कऽ सानी सब लगै देलियै खै रहल यऽ गै।
हरिहरी स तऽ एखन बड्ड बारिए ज
हँ।
हँ तऽ साड़ी आड़ी कखन कमी नै छै हँ इ सब्जी सभ फड़ैए कि नै।
सब्जी सब हँ फड़ै छै।
हमरो सभके बड्ड एखन फड़ै छै खीड़ा अंगने में छै गाछ में बड्ड लटकल। घिरा, झिमनी। केरा छलैए पाँचगो और फड़ल आम सब छेला कि नहि अहाँ सबके कटहर सब फड़ल।
आम सब नहि फड़ै छै।
नै फरैया आम सब।
नै न
तहन तऽ ब
और सब तहन। ह
अच्छा तखन अहाँसभ ज्वाइंटे छियै फैमली।
ज्वाइंट फैमिली छियै कि अलग स रहै छियै अलगे-अलगे। हेलौ। हँ
हैलो। हैलो। हेलो हैलो कइट गेलै हलौ हलो नै कइट गेलै कइट गेलै कि कहै छेलै जो कथि कहलियै हँ यौ मैथली मैं गप्प सप पर छी य हमरा हसी लागै याई तहन पैसा देतै बात करियौ न पहिले कहियौ हेलौ